हेलो हँ की हाल भौजी गैर लागै छ
ठीक छै अहाँ ठीक छ
हँ हँ हमहुँ ठीक छी कथी करै छलहुँं हे
किछो नहि काज सब अहाँ की करै छ
हम किछु नहि करैत छी काल्हि ख हमरा मोन खराब भऽ गे
की भ गेल
पता नहि जे पारस नहि आयल छले लै काल मे तऽ नहि पारस स लेलियए खेबो केलिए बुझलिय हाथ धोय लए जे गेलियै कल पर त मून घुमि गेल चक्कर आ गे तहन त फेर पकड़ि तकड़ कऽ अनलक सब
कमजोरी भ गेल हैत बौआ छोटे न ह ताहि दुआर
हँ वोटसभ पारि ले छी बुझलिय
ह
ओर खाना बनि गेल
ह खरा बनि गेल
की सब बनेलहुं हे
भाँत दाल आलू कटहर के तरकारी रोटी अहाँ सभके बेन गेल
ह हमरो सबके बनि गेल बनल ह दालि चावल
हेला
ह एखनी नहा क नास्ता केलो हे आइ बौओ के काम नहेलों सुोनेलहुं हे तहाँ नहेलकै आ सुनेलकेह सब आब की करे छै किया ने गेलिये
कोनो बात ने मोन खराप ह तबियत पर ध्यान दियऔ
आओर कहियो बौआ कते छै अहाँके
हमर बौआ तऽ कखनो हमरा लग रहैया कखनो कालक आब तऽ तेहन भऽ जाइत छै बच्च बच्चा सब के मोबाइल के लत लागि जाय छै
अगर अब अहाँ लग रहत तऽ असगरे रखबै तहन तऽ अहाँके कमानमे कनि रहबो करत कनि बच्चाके नीकसँ बुझवो करत लेकिन अगर कनी दिन अहाँ नानी गाम मे छोड़ी दियो तऽ बच्चा बेकार होइ दूर भऽ जायत ओतय गेलियै तऽ हमर माँ आदत लगा देलखिन मोबाइल के आब ओ मोबाइल कखनो छोड़बे नहि करै छथिन जखन ओकरा मारि लगै छै तहनेटा ओ मोबाइल छोड़तन जहन डाँटे छियै बिगड़ै छियै तहन छोड़त नहि तऽ छोड़बे नहि करत मोबाइल
नहि नहि नहि मारियो तारियो नहि बच्चा छै ओ नहि तामस तऽ उठ जाइ छै तऽ भए जाइ छै लेकिन
तऽ आँखि पर जरब पड़ते ने ताहि दुआरे नहि देबऽ चाहे छीयै आ ओ कोन छै
ह नानी गाममे बच्चा सब के तते दुलार प्यार भेटे छै ने उएह में बच्चा सब हो छै
अहूँ अपन बौआ पर ध्यान रखबै अहूँ तऽ बौआ तऽ एलानीे गाम मे
हँ हमरा तऽ आओर बिगड़ि जेतै देखियौ ने एखन चारि महिनाके भेलैए तै हेम छै ह ह आगूं देखियौ की होइ छै भायजी सब ठीक छथि भाायजी कतऽ छथि
भायजी भायजी कतहु गेल छथि अंगना मे नहि छथि
रोपनीसभ भऽ गेल
हँ भऽ गेल भऽ रहल हइ
आ कथी छ कतऽ कतऽ केलहुँ ह
हमरा तऽ नहि बुझल अ कतहु कतहु भेल हेतै ओ हमरा सबके नहि पता रहै छै
ह ह हमरो सबके भेले आधा छै फिर हा रोपनी भेलए
ओ
एखने एखनो गेल जौन सब देखियऔ ने म समय के खेला देखियौ ने जय टाइम मे जे समयमे पानि हेबाक चाही बरखा हेबाक चाही ताहि समयमे एखन देखियौ पानिके जरूरत छै तऽ पानने नहि होइत छै जे लोक रोपनी करत ढंगसँ आ उएह जहन फेर दस दिन बाद ओना एते उझलते पानि
हँ उएह छै आओर ऊपरसँ हँ ऊपर से लाइट के कतेक छै लाइनो कटि कटि जाइ छै
हू
ताहि दुआरे आओर सब ठीक अहाँके घर मे सब ठीक अइ
हँ हमरो घरमे सब ठीक अछि आ अहाँके
हँ हमरो घरमे सभ ठीक छै ठीक छथिन एखन
हमर बेटी तऽ कतहु गेलए घूमय लए जहियास से केश कटा देलियै तहियास से खाली कहैत छै हमर टकला हमर टकला आइ तऽ अहाँ अगना गेल अहाँ बौआ के देखलक तखन से हमरा परेशान क देलक हम छोटा बाबू जायब छोटा बाबू जायब
ह हँ बौआ के बड मोन लागे छै बौआ ल
आ हमरा होयइत रहेया जे जते और मारि तारि देतै क तऽ अन ओहो ते नहि बुझै छ
मारे नहि छै ओकरा गीजे चाहे छै ओकरा पकड़ के छु चाहे छ बौ ओ जे भोजी छथिन तिनकर बौआ ह से आयल छलए कहाँ देर हम नहि छलियै बौआ छलियै इम्ह
तऽ हाथ पकड़ कऽ गीजे छलियए छुबै छलिय हसत ह
आ एलै तखनो कहै छलियै जायब हम कहलियै आब एखन नहि जाउ साँझ मे जायब
त दुरे अहके बहिन दऽ कऽ चलि गेलखि तऽ काना लगल
दियादनी सब ठीक छथि सासु सब ठीक छथ
सब ठीक छथि अहाँके घर मे की सब बनल छल
हमरा घरमे मथिलला भात दालि अलू परव कटहर के आठी त्कर सब के सब्ज
आ
स
और सब काज सब चलि रहल हय पेंटिंग स
हँ चले आब की कहू मोने ठीक जे रहेया चले छ
हँ हँ सेहत पर ध्यान दियौ बौआ छोट ए ने एख अखन तऽ शुरुआतीे दौड़े ये बच्चा सब तऽ दिनो दिन ओर खाली बदमाशीे करै छै आ आइ काल्हि के बच्चा के तऽ बुझिते छिय
ताहिमे आइ काल्हिके बच्चाके पढ़यके कतेक अथी भ गेलै कम्पिटिशन नहि पढ़तै तऽ हेतै नहि आ एक ए एकटा सीट पर एक एक लाख बच्चा फॉर्म भरे छ त एते एते कम्पिटशन तऽ सएह छै आब की करतै पढ़नाइ तऽ जरूरिे छ हमर भाय छलै एकटा बुझलिय हेलो हँ हमर भाय एकटा छल ओखने निकालले य दसमाास आब कहे छै की करब कहलेबो आर तऽ ओ तऽ सन्दीप फाउंडेशन छ ओहिमे नाम लिखा ले सुनै छिय मे बड़ नीक पढ़ाई लिखाई होइ छै इंजीनियरिंग सब होइ छ से सब तऽ कहलै नि खा ल
आ लिखा लेथिन त नीके होतै जे बच्चा मेहनत करतेै वएह ने पासो होेतै आ तऽ मेहनतो करैत छै त ओहो तैयो नहि होइ छै पास से ब जाय छै नेएते कम्पीटिशन आबि गेलेए
ह
सब चीज मे और अहाँ अप एखन तऽ अहाँके बौआ छोटे बड छोटे छथि तख
एखन तऽ बडड़ छोट अछि एखन एखन तऽ हमरा दू साल चारि सा नहि अछि छै एकर टेंशन ताहिके बाद रह
हँ हमहुँ सोचे छियै अपन बौ के आब एहि बेर ने अगला साल तक देखबै कतौ दऽ देबै पढ़ पढ़े ल कोनो स्कूल नहि हँ आ बजत छ हे ने कनी मनी अगला साल तक नीक से बाजे लगत तऽ फेर सोचै छियै दवा देब
हू
आओर सब कहू घर मे सब ठीक अगल बगल म
हँ सब ठीक छै अगन बाबा सब ठी
ओ अहाँ पेन्टिंग बनायब तऽ हमरो कह
हँ ठीक छै कहब कोनो नहि अहूँके तऽ अबिते अछि कह
हँ तऽ असगरे नीक नहि ने लागैत छै अहूँ कहब तऽ हमहूँ बनायब अहूँ बनाय
हँ आब ऑर्डर तडर एतै ने तऽ कहब हम अहक
ह कह ह आर ओ के फोन मे जे बनेने रहौ फोन के कवर से बड्ड नीक रय हमहूँ सोचैत छियै बनाबी पर हमरा एखन तऽ कलरे खतम छै कलर मंगबेब तहन ने बनेब
पर अहाँ सबके तऽ कैमरो नीक अइ हमर तऽ कैमरो नीक नहि छ
ह
कैमरा गोल वलाा कैमर ने ओतेटा गोल वाला कैमरा छै तऽ ओतेटा अथी जगह छोड़ देबै त ओते नीक से नहि बनतै जकर सबके छोट कैमरा देखे मे लगैत छ ऊपकर सब पर बेसी नीक लागैत छ
नहि तऽ अथि तहन अथिए पर कहले की कहै छै ओकर फोने पर करऽ पड़त तहन ओ खोट क क फोन के कवर प सिम्पल कवर लऽ लेब ओकरा व्हाइटसँ कोट कऽ देब आ तहन फेर डिजाइन बना ले
ओ हँ क देब आ खा तऽ जखन तऽ हमर बौआ सुततै तखने हेतै दिनके तऽ हेतै ने किियकि ओ त एते बदमाशी करे छै कलरे उझी आओर नास्तिक होतै तहि दुआरे
ह हँ एखने एकटा तकिया खोल बनेने छलै देखलियै अहाँ बनबैत छियै स
हँ देखने रहौ देखने रहौ देखने रह
केहन लाग
बड्ड नीक बड्ड नीक हम देखलहुँ तऽ हमरा मोन भेल कहयके जे हमरो बना दि फेर कहलियै अहूँके बौआ छोट अइ तऽ अहाँके तऽ ओतेक टाइम भेटत नहि ह अपने देखब बन ह
बर हेतै तऽ कहबनि जे अहाँ किछो लेब तऽ कहबनि हुनका
अच्छ हँ कहबनि हमरा ते कहिते रहे छथि हम तऽ बच्चे दुआरे सगर दुआारे नहि बनबै छ
ओना गाम घर में नहि छै ई स चीज मे प्रॉफिट अगर बनेबो करबै तऽ कोनो ने अहाँ के चीज के क
हँ तऽ बनेबै तऽ अहाँ से नहि ने करैत छियै गाम घरमे हम थोड़े ने बेचब बेचबै तऽ बेचबै नहि तऽ बनााक अहा नहि नहि बाहरसँ ऑर्डर नहि ओ दोकान सब छै ताहिमे लै छ तऽ बात करबै बुझलियै देखै छियै कनि दिनमे एक है आब सत्ताइस तारीखके छै ने बड़खी हमर बुढ़बा बाबाके तय मे नेहा सब एते एते ह जापान के पास बाजार अइ ताहिमे देखलियै जे सभ चीज थकमे भेटबो करैत छै सामान आर आर नहि नहि राजनगरमे
अच्छा राजनगरमे
ह ओतऽ भेटबो करै छै थक मे समान आ हमरा लगैय जे रा नहि बिकै छनि से दो दै छथिन हुनका बना कऽ तऽ बेचै छथिन ओतऽ सभ बिकायतो छै जेबै बात करबै देखबै की सब होइ छै से
ह हँ देखबै कनि हम तऽ घरे भर रहै छी अह अहहुँ तऽ अपन घरे भर रहै छीय ओना लेकिन टाइम भेटत तजापुर सबमे रहब तऽ हमरो कहब
हँ तऽ अनबै ने समानसभ तऽ दुनू आदमी मिल कऽ बनायब बुझलियै जे रह जे रह से अहूँके द किछु दऽ देब हमरो जे फायदा हयत से हयत
हँ आब घर बैसल तऽ किछो हेतै नहि आब बाहर जा नहि सकैत छी तऽ घरे पर तऽ किछो करबै अपनो
अपनो बड जरूुरत होइ छै ने महिला सबके ई थोड़े
हँ तऽ लेडीजसभ किया करैत छै जरूरते दुआरे ने पहिलुका ले अं अ औरत सबके की रहै छलैया
किछो नहि बनाउ खाउ आओर खाउ केयो किछु कहेया तऽ कान लिय भऽ गेल लेकिन आब देखे छियै लेकिन आब नीक क भेलै जमाना देखै छियै कते आगा बढ़ि गेलै
हँ सएह बात छै आओर सब तऽ ठीके अछि ह आओर सभ ठीक अछि
बर ठीक छै तऽ
हँ ठीक छैथ तऽ ओहो ठीक छथि
ओ तबियत तऽ अहाँके कम कनी कनी बुझाइया
ह अखन नहि बुझाया भोरो से तऽ कए बेज भोर मे एखन नओ बजे उठलहुँ हेँ ब्रश कर जाइ छल हँ दतमिन कर लए कि धाय बजारा फेर खसि परलहुँ देखियौ नहि हेतै तऽ देखाइए लेबै की करबै
हँ देखा लेब की करबै